ह।
नमस्कार क हाल छै।
उसपाद
ओकरर
हमरो सब ठीक छै। आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहैत छी। जे लगभग प्रत्येक परिवार विद्यार्थी आ देशक भविष्य से जुड़ल छै। हँ भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर विस्तार से गप करऽ चाह छी। काहेक शिक्षा केवल नौकरी पर प्राप्त करबाके माध्यम नहि है, बल्कि समाज निर्माणक आधार सेहो होइत छै।
हँ महत्वपूर्ण विषय चुन लियौ, वास्तवमे कोनो देशक भविष्य ओकर विद्यालय शिक्षक आ विद्यार्थी सबक गुणवत्ता पर निर्भर करे छै।
हँ कल्हे हम सोचैत छलहुँ। जे शिक्षा व्यवस्था के मुख्य ऊदेस से केवल परीक्षा पास करनाई नहि बल्कि एहन नागरिक दिख तैयार करबाक होके चाही सोची सयक प्रश्न पूछि सयक आ समाज के सकारात्मक एक योगदान दै सकत।
बिलकुल ज शिक्षा केवल जानकारी याद करबाक प्रक्रिया बनी जायत त। ओ अपन वास्तविक उद्देश्य से दूर भय जाइत छै।
हमरा लगत छै जे भारत मे बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी छथि। मुदा कतेको बेर हुनक क्षमता विकसित करबाक सही अवसर नहि भेटत। पे छै।
हँ ई एक गंभीर चुनौती छै। प्रतिभा कमी नहि छै। मुदा संसाधन, मारगदर्शन आ असरक सान उपलब्धता एकनी ओ एक प्रश्न
ह कल ही हम एक विद्यार्थीक कहानी पढ़त छलु। जे साधारण परिवार से आएब के कठिन परिश्रम द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कैलक एहि प्रकारक उदाहरण परनेरना देत छै।
बिलकुल एहन कहानी सब साबित करैत छै। जे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन सब शक्तिशाली साधन बन सकैत छै।
हमरा लगैत छै। जे विद्यालय मे केवल गणित, विज्ञान आ भाषा नहि बल्कि औलार नाचमक रो रचनात्मक आ समस्या समाधान क्षमता पर सहो ध्यान देबाक चाही।
सही केेहलिये भविष्यक दुनियामे केवल जट कहि प्राप्त नहि होय बल्कि जानकारी सही उपयोग करबाक छमता अधिक महत्वपूर्ण होए।
कल्हि हम पढ़त एलु जे बहुत देशमे शिक्षा से प्रयोग परियोजना आधारित अध्ययन सहो व्यावहारिक अनुभव पर अधिक जोर देैत छथि
हँ कियेकि वास्तविक जीवनक समस्या केवल किताबक उत्तर से हल नही होयत छय ओहि लेल समझ विश्लेषण आ अनुभवक आवश्यकता पड़ैत छै‌
हमरा लगत छै जे शिक्षक भूमिका शिक्षा से व्यवस्था तऽ केन्द्रक होयबाक के चाही काहेकि ओ केवल पढ़ावत नाहि छथि। बल्कि विद्यार्थीक सोच सेहो निर्माण करैत छथि
बिलकुल एक प्रेरणादायक शिक्षा कतेको बेर विद्यार्थिक पूरा जीवनक दिशा बदलैत अछि।
सच कहू तो शिक्षा आत्मविश्वासक बीच बहुत गहरा सम्बन्ध छै जखन विद्यार्थी सही शिक्षा प्राप्त करैत छथि तखन ओ क्षमता पर विश्वास करत लगत अछि।
हँ आत्मविश्वास सफलता लेल ओतबै जरूरी छै जतै ज्ञान
कल्हि हम सोचैत छलु जे तकनीकी उपयोग शिक्षा से बहुत परिवर्तन आइल अछि। अपन विद्यार्थी दुनिया भरक ज्ञान पर मोबाइल आ कम्प्यूटर पर प्राप्त कए सकत छथि।
सही बात डिजिटल शिक्षा ज्ञानक पहुँच के बहोत विस्तृत बना लैत छय यद्यपि एकर संग किछु चुनौती सेहो छथि
हमरा लगत छै जे भविष्यक शिक्षा मे तकनीकी या मानवीय मार्गदर्शन दुनूक अनसन्तुलन आवश्यक होएत छै
बिलकुल वास्तविक जानकारी दै सकैत छै। मुदा प्रेरणा मूल्य आ मानबीय समझ शिक्षा आ समाजे दय सकैत छै।
बहुत नीक चर्चा चल रहल छै बोता परीक्षा प्रणाली रटबाक संस्कृति कौशल बिकास आ भविष्यत पर शिक्षा मॉडल और विस्तार स चर्चा करबाक प्रयागै छै
हां, शिक्षा एहन विषय छैय। जाहि पर जतेक गहराई से विचार करब ओतेक अधिक सुधारक सम्भावना देखाय छै।
हमरा विश्वास छै, जे शिक्षा व्यवस्था सही दिशामे विकसित होइ तहि देशक आर्थिक सामाजिक वैज्ञानिक प्र सेहो बहुत तेज से विकास होइ।
बिलकुल शिक्षा केवल व्यक्तित के भविष्य नै बदलै छै, बल्कि पूरा राष्ट्रक भविष्य निर्माण करै छै।
तखन अगिला बेर हम परीक्षा प्रणाली रोजगार कौशल शिक्षा आधुनिक शिक्षा सुधार और विस्तार से चर्चा करब।
बिलकुल परीक्षा प्रणाली पर चर्चा करब बहुत जरूरी छैय। कियकि अधिकांश विद्यार्थीके जीवन एहि व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होइत छी।
हां, कल्हि हम सोचैत छलु, जे बहुत विद्यार्थी पूरा वर्ष से लेबाक आदत लेबाक बाद केवल परीक्षा से अधिक अ अंक प्राप्त करबाक चिन्ता से लगल रहल छथि।
सही केहलिये जखन शिक्षा केवल अंकक प्रतिस्पर्धा बनि जाइ छै। तखन जिज्ञासा रचनात्मकता आ स्वतंत्र सोच प्रभावित भए सकैय छै।
हमरा लगैत छै, जे कतको प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एहि कारण अपन क्षमता प्रदर्शित नाहि करबाक पड़ छथि काहेकि हुनकर कौशल प्रारम्परिक शिक्षा से अलग प्रकारक होइत छै।
बिल्कुल। प्रत्येक विद्यार्थीके सिखबाक शैली रुचि आ क्षमता अलग-अलग होइ छैय। मुदा बहुत बेर सबके एक ही मापदंड से आकल जाइ छै।
कल ही हम एक शिक्षक विचार पढ़लहुं, ओ कहैत छल जे शिक्षा व वसायक उद्देश्य केवल उत्तर ज्ञान कोइनाक नाहि बल्कि सही प्रश्न पूछनाइ सिखनाइ ए होई बात के चाहि।
ई बहुत गहरी बात छैय, विज्ञान शोध आ नवाचार सब प्रश्न पूछबाक प्रवृति से शुरू होइ छैय।
हमरा लगत छैय, जे विद्यालय मे कौशल विकास आओर अधिक ध्यान देबाक के आवश्यका छैय। ताकि विद्यार्थी केवल प्राण प्रमाण पत्र नाहि बल्कि वास्तविक क्षमता सेहो विकसित कइ सकैते
हां, भविष्यमे संचार क्षमता नेतृत्व समस्या समाधान आ रचनात्मकता सोच आ तकनीकी कौशल बहुत महत्वपूर्ण होय।
कल्हे हम पढ़ैत छलहुँ, जे दुनिया तेजी से बदलत रहल छै। एहन स्थितिमे शिक्षा व्यवस्था के सहो समयक संग बदलत रहबाक आवश्यकता छेय।
बिलकुल, जे शिक्षा पुरान आवश्यकता अनुसार चलैत रहत। आ दुनिया बदली जायत तऽ विद्यार्थी वास्तविक चुनौती लेल तैयार नै भए सकत।
हमरा लगत छैय, जे रोजगार आ शिक्षा के बीचक दूरी कम होयबाक चाही ताकि विद्यार्थी पढ़ाइ पर करत करत वास्तविक कार्य क्षेत्र समझ विकसित कहि सकत
सही कहलियै व्यावहारिक अनुभव आ सैद्धान्तिक ज्ञान जखन एक संग जुड़ै छै तखन सिखनाइ अधिक प्रभावी भय जाय छै।
सच कहू तं विद्यार्थी विद्यालय छोड़ला बाद स्पष्ट नहि बूझ पाइत छथि कि हुनका भविष्य कोन दिशा चुनबाक चाही।
हँ, एहि कारण करियर मारगदर्शन आ व्यक्तित्व परामर्श शिक्षा व्यवस्थाक महत्वपूर्ण भाग होयबाक चाही।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे प्रत्येक बच्चा मे कोनो ने कोनो विशेषता प्रतिभा अवश्य होइत छै बूता शिक्षा व्यस्था कर्तव्य छै ओकर पहचान करब।
बिलकुल, कियो विज्ञान मे उत्कृष्ट हो सकैत छै कियो कला में, कियो खेल में आ कियो नेतृत्व मे।
हमरा लगैत छै जे भविष्य्यक आदर्श शिक्षा व्यवस्था ओहो होत छै विद्यार्थीक तुलना दोसर से नहि बल्कि ओकर अपन प्रत्येक कैसे करै
ई बहुत सुन्दर विचार छै। एहि से विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़त आ अनावश्यक दबाव कम होयत।
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै, मुदा उच्च शिक्षा शोध, नवाचार अब विश्व स्तर पर भारतीय शिक्षा, वैश्विक स्तर पर और विस् तार से चर्चा करबाक बाकी छै।
हँ कियाकि शिक्षा केवल विद्यालय धरि सीमित विषय नहि बल्कि पूरा राष्ट्र विकास से जुड़ल मुद्दा छै।
हमरा विश्वास छै जे शिक्षा मे जिज्ञासा कौशल आ नवाचार के केंन्द्र राखल जाय त त भारत विश्वक अनुग्रह ज्ञान शक्ति बनि सकैत छै।
बिलकुल, भारतमे प्रतिभाक कमी नहि छै। आवश्यकता केवल सही दिशा अवसर आ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करबाक छै।
तखन अगिला बेर हम उच्च शिक्षा शोध संसाधन, वैज्ञानिक विकास आर भविष्यक शिक्षा क्रान्ति पर विस् तार से चर्चा करब।
अवश्य, ई चर्चा बहुत महत्वपूर्ण छै। कियाकि शिक्षे ओ आधार छै जाहिं पर भविष्यक समाज आ राष्ट्र निर्माण होइत।
आज हम उच्च शिक्षा पर विचार करय चाहै छी काहे कि विद्यालय शिक्षा पूरा भेल बाद विद्यार्थी सब अपन भविष्य दिशा निर्धारित करबाक महत्वपूर्ण चरण मे प्रवेश करैत छथि।
बिलकुल उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करबाक माध्यम नहि बल्कि गहन ज्ञान, शोध क्षमता आ व्य व्यावसायिक दक्षता विकसित करबाक प्रक्रिया होइ छी।
कलहिय हम सोचैत छलहु जे विद्या बहोत विद्यार्थी केवल डिग्री लेल। विश्वविद्यालय मे प्रवेश लेत छथि मुद्दा उनका आपन। विषयक उद्देश्य अस्पष्ट नाहि रहैत छै।
सही के लिय जब विद्यार्थी अपन रुचि य क्षमता अनुसार विषय। चेयन करती तैँ हुनकर सिखबाक प्रक्रिया अधिक सार्थक भए सकैत छै।
हमरा लगत छै जे विश्वविद्यालय केवल पढ़बाक करबाक स्थान नाही। बल्कि विचार विमर शोध नवाचार केन्द्र होयबाक के चाही।
बिलकुल विश्व प्रसिद्ध विद्यालय सब यहि कार प्रसिद्ध छथि किया कि ओ केवल ज्ञान नहि बाँटै छथि। बल्कि नवा ज्ञानक निर्माण सेहो करैत। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।